हेलो। जी नमस्कार।
आइ हम पुस्तक पढ़बाका बहुत पर चर्चा करे चाह छी हमरा लगैत छै जे पुसऽ मनुष्य सभसँ सच्चा मित्र सभमे से एक होइत छै कियाकि ज्ञान अनुभव आ प्रेरणा प्रदान करै छै
ह बिल्कूल सही कहलियै पुस्तक केवल कागज पर लिख लऽ शब्द कऽ संग्रह नहि होइत छै बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी सञचित ज्ञान कऽ खजाना होइत छै
कल्हि हम सोचैत छलहुँ जे जखन हम एकटा नीक पुस्तक पढ़ैत छी तखन एहन लगैत छै जे। हम कोनो बुद्धिमान व्यक्ति से सीधा बातचीत कर रहल छी।
सही कहलियै पुस्तक लेखक विचार अनुभव जीवन कऽ सीख के पाठक धरि पहुँचाबैत छै
हमरा लागैत छै जे पु पढ़नाई मनुष्य कऽ सोचके व्यापकऽ बनाबैत छै आ दुनिया के के देखबा कऽ दृष्टिकोण बदलि सकैत छै हेलो।
हेलो।
बोल
सही कहलिये पुस्तक केवल विचार अनुभव आ जीवनक सीख के पाठक धरी पहुँच पहुँचबैत छै
हमरा लागत छै जे पुस्तक पढ़नाइ मनुष्य सोच के व्यापक बनबैत छै आ दुनियाके देखभाल दृष्टिकोण बदलि सकैत छै
बिल्कुल जतेक बेसी व्यक्ति पढ़ैत छै ओतेक बेसी भिन्न विचारसँ अनुभवसँ परिचित होइत छै
सच कहू तऽ पुस्तक पढ़बाक आदत आजुम समयमे किछु कम होइत देखाइ पड़ै छै
हां कियाकि कियाकि बहुत लोक छोटे छोटे जानकारी पर निर्भर गेल छथि मुदा गहन ज्ञान लेल पुस्तक कोनो विकल्प नहि छै
कलिह हम एक जिमनी पढ़ै छलु ओहि पुस्तक से हमरा एहन प्रेरणा भेटल जे कठिन परिस्थिति में सेहो प्रयास जारी रखबाक इच्छा बढ़ि गेल
सही बात महान व्यक्तित्व जीवनक संघर्ष पढ़िक के व्यक्ति स्वयं के बेहतर बनाबक प्रेरणा प्राप्त करत छै
हमरा लागैत छै जे पुस्तक पढ़नाइ केवल परीक्षा लेल नहि बल्कि व्यक्तित्व विकास लेल सेहो आवश्यक छै
बिल्कुल भाषा विचार शक्ति कल्पना शक्ति आ निर्णय क्षमता सबपर एकर सकारात्मक प्रभाव पड़ैत छै
सच कहू तो जखन हमब नियमित रूप स पढ़ै छी तखन हमरा शब्द घंटा सेहो बढ़ैत छै
हँ आ एर प्रभाव बोलचाल लेखन आ संचार क्षमता पर स्पष्ट देखल जा सकैत छै
कल्हि हम सोचैत छलहुँ जे इतिहासक पुस्तक पढ़िक के हम अतिक समाज आ घटनाक्रम के बेहतर ढंग से बुझि सकैत छी
सही कहलिय इतिहास केवल बीतल घटना संग्रह नहि बल्कि भविष्यक लेल भूतपूर्व सीख सेहो प्रदान करैत छै
हमरा लगै छै जे विज्ञान दर दर्शन साहित्य आ जिमनी सब प्रकारक उत्तर मानूख के अलग अलग दृष्टिकोण दैत छै
बिल्कुल प्रत्येक पुस्तक किछु न किछु नियाय सिखबत छै आ शोकबाक नया तरीका प्रदान करैत छै
सच कहू तऽ पुस्तक संग बितओल गेल समय बहोत सार्थक लगैत छै
हँ किनाकऽ ई समय केवल मनोरंजन नहि बल्कि मानसिक विकासमे सेहो योगदान दैत छै
बहुत रोचक चर्चा चलि रहल छै मुदा डिजिटल युगमे पुस्तक महत्व युवा पीड़ि पढ़बाक आदत आ प्रसिद्ध पुस्तक सब पर आओर विस्तर से चर्चा करबाक बाकी छै
बिलकुल समय बदलि सकैत छै माध्यम बदलि सकैत छै मुदा ज - जखन महत्व स्वभिलेखन बनल रहत
हमरा विश्वास छी जे जे व्यक्ति नियमित रूप से पढ़ैत छै ओ जीवनक विभिन्न क्षेत्र मे अधिक समझदार निर्णय लेबाक क्षमता विकसित करैत छै
सही कहलियै पुस्तक मनुष्यक केँ केवल जानकारी नहि देैत बल्कि सोचबाक शक्ति सेहो प्रदान करैत छै
तखन अगला बार हम महान पुस्तक सब पढ़बाक आदत विकसित करबाक उपाय आ ज्ञान महत्व पर आओर विस्तार सँ चर्चा करब
आइ हम पुस्तक पढ़बाक आदत केँ आओर गहराइ से समझ चाहैत छी कियाकि ई आदत व्यक्ति केँ जीवन भर लाभ पहुँचाबैत छै
बिल्कुल पुस्तक पढ़बाक सबसँ पैघ फायदा ई छै मानसिक ज्ञान आ साथीक दुनू प्रदान करैत छी
कल्हि हम सोचैत छलहुँ जे जखन हम मोबाइल पर समय बिततबैत छी तखन जानकारी भेटात छै मुदा ओ गहराइ ओ गहराइ नहि भेटैत जे पुस्तक से मिलैत छै
सही कहलियै पुस्तक विषय केँ विस्तार से समझाबैत छै जहि से ज्ञान स्थायी भय जाइ छै
हमरा लागत छै जे नीक पुस्तक पढ़ला सँ मन शान्त रहैत छै आ तनाव सेहो कम जाइत छै
हँ किआकि पढ़बाक प्रक्रिया ध्यान केँ एक स्थानपर केन्द्रित करैत छै जे मानसिक शान्ति लेल बहुत जरूरी छै
सच कहू कतो बेर पुस्तक पढ़ते पढ़ैत - पढ़ैत हम इहो कहानी या विचार मे पूरी तरह ओ जाइत छै
बिलकुल ओहि समय मन एक अलग दुनिया मे चलि जाइत छै आब वास्तविकता कम महसूस होइत छै
कहले हम एक प्रेरणादायक उपन्यास पढ़लू जकर पात्र संघर्ष करत - करत सफल होइत छथि
सही बात एहन कहानी सब मनुष्य केँ आशा आ धैर्य प्रदान करैत छै
हमारा हमरा लागत छै जे पुस्तक पढ़नाइ केवल ज्ञान लेल नहि बल्कि जीवन जीबाक तरीका सिखबाक लेल सेहो आवश्यक छै
बिलकुल ओ मूल्ये नैतिकता आ सोचक दिशा सेहो विकसित करैत छै
सच कऽ सच कहू जे लोक नियमित रूप से पढ़ेत छथि हनर हुन - हुनक बातचीत सोच स्वत प्रभाव जाइत छै
हँ सब विचाइन विचार प्रस्तुत करबाक क्षमता आ आत्मविश्वास सब पर स्पष्ट प्रभाब पड़ेत छै
कहले हम सोचैत छलू जे महान वैज्ञानिक लेखक आ नेता सभ सेहो पुस्तक माध्यसँ बहुत किछु सिखली
सी केलिय लगभग प्रत्येक महान व्यक्ति अपन सफलता मे पढ़ाई कऽ योगदान स्वीकार कयने छथिन
हमरा लगैत छै जे पुस्तक मनुषकऽ सोच के सीमित नहि राहत देते बल्कि। ओकरा विस्तार दे छै।
बिल्कूल ई मनुष्यके कल्पनाशील विश्लेषणात्मक आ रचनात्मकऽ बनवेल छै
सच कहू आज आजुकऽ समय मे डिजिटल माध्यम छथिन मुदा पुस्तक महुत्व कम नहि भेल छै।
हँ मध्यम बदली गेल अछि मुदा गहराई से समझाव लेल पुस्तक एखनो सभ सँ मजबूत साधन छै।
कल्हि हम एक विचार पढ़लहुँ पुस्तक ओ चाबी चाबी छै। जे जखन दरवाजा खोलि देत छै
ई बहुत सुन्दर विचार छै सही किताब व्यक्ति के पूरा जीवन बदली सकैत छै।
हमरा लागत छै जे हर व्यक्ति के अपन रुचि अनुसार किछु नीक पुस्तक आवश्यकऽ पढ़बाकऽ चाही
बिल्कूल आदत धीरे धीरे बने छै मुदा एक बार बनि गेल तऽ जीवन भार लाभ दैत छै
हमरा विश्वास छै जे पुस्तकऽ पढ़बाकऽ आदत व्यक्तिके केवल ज्ञानी नहि बल्कि समझदार आ सन्तुलन सेहो बनैत छै।
सही कहलियै। पुस्तक वास्तवमे मनुष्य्यक सभसँ विश्वसनीय मार्गदर्श होई छै जे हर परिस्थिति मे सही दिशा देखाबे छै
बिल्कूल प्रभात यात्रा पर एक और महत्वपूर्ण बात ई छै ई मनुष्यके आत्मचिन्तन करबाकऽ समय दैत छै
जखन हम पढ़ैत छी तखन हम स्वय से प्रश्न करैत छी आ अपन सोच के आर गहराई से मजबूत छी
खाली हम सोचैत छलहुँ जे पुस्तक पढ़नाई सँ मनुष्य अधिक शांत सयनमति आ समझदार बनेत छै
सही कलियै कियकि पढ़बाकऽ प्रक्रिया दिमाग के व्यस्त रखैत छियै मुद्दा सकारात्मक दिशा मे
हमरा लगैत छै जे पुस्तक पढ़बाकऽ आदत व्यक्तिके अनुशासित सेहो बनैत छै।
ह कियाकी नियमित पढ़ाई लेल समय निर्धारित करना स्वयं एक अनुशासन होई छै
सच कहू तऽ बहुत लोक कहैत छथिन जे हुनका समय नहि भेटैत छै मुदा असल मे प्राथमिकता बदलाव आवश्यक होइत छै
बिलकुल जे व्यक्त पढ़ाइ के महत्व दै छैै और जरूर सयं निकालि ले छिय
कली हम एक विचार पढ़लहु पुस्तक बिना जीवन अधूरा अछि या कि ई अनुभव के पूर्ण करैत छै
ई बहुत सुन्दर विचार छै पुस्तक जीवन के दिशा आ अर्थ दुनू प्रदान करैत छै हमरा लगै छै जे वापक रुचिके अनुसार पुस्तक चुने छै त पढ़बाक आदत और मजबूत भए जाइत छै
सही बात रुचि अनुसार चयन करला स पढ़ाइ बोझ नहि लागत छै
सच कहू तऽ जखन हम कोनो नीक पुस्तक समाप्त करैत छी तखन एक प्रकारक संन्तोष महसूस होइत छै
बिलकुल ओहो एक उपलब्धि जेको लगैत छै जे जखन रूप मे हम किछु नया प्राप्त कहलहुँ
कली हमम सोच सोचते छलू जे पुस्तक हमरा सोच के सीमित नहि बल्कि विस्तृत बनाबै छै
हँ कियाकि ओ विभिन्न दृष्टिकोण आ विचार सँ परिचित करबैत छै
हमरा लगैत छै जे भविष्यमे जे व्यक्ति पढ़ाई के अपन आदत बनाबैत रखैत ओ सदिखन आगे रहत
सही कहलियै याकिन ज्ञानक यात्रा कखनो समाप्त नहि होइत छै
सच कहू तऽ पुस्तक मनुष्य्यक जीवन एहन साथी छै जे हर अवस्था मे साथ दैत छै
बिलकुल खुशी हो या दुःख पुस्तक सदिखन मार्गदर्शन करैत छै
काल्हि हम एक लेखक विचार पढ़लहु जे कहै छथि पुस्तक ओ दीपक छै जे अज्ञान अन्हार दूर करै छै
ई बात बहुत गहरी छै ज्ञान वास्तव मे अन्हार केँ प्रकाश मे बदली देैत छै
हमरा विश्वास छै जे प्रत्येक व्यक्ति दिनमें किछु समय पुस्तक लेल निकालततै समाजक केँ आओर विकसित बनत
बिलकुल